ऐं।
हैलो।
हैलो।
कहिड़ो हाल अएं?
मस्तु, तूं ॿुधाए?
मुंजो बि मस्तु आहे।
ॿियो, सभु ठीक आ।
मस्त मस्त
ॿार ठीक आहिन
ॿार बि ठीक आहिन सभ सही वया थई ॿार कॉलेज वग़ैरह
हा वई आ न डॉली वई, वई आ एग्ज़ाम ॾियण
अच्छा एक्ज़ाम थस
हा प्रैक्टिकल थस
अच्छा
वई आ ॾियण
हा वई मुंहिंजी बि वई हुई हिक हाणे आई आहे हिक अना आई नाए हिक देर सां ईंंदी आ
वॾी वारी न आई हूंदए
हा वॾी वारी आए न सते बजे ईंदी आए न सत साढी सत थींदा थस
अच्छा
हा हा
ॿियो
ॿियो त ठीक आ। ॿियो पाणी आयो थव
पाणी हा आयो हुयो न अॼु सुबुह जो आयो हुयो
आयो हुयोव असां वट त न आयो आ
छो तांजो न आयो आ
न असां जो हिक ॾींह छॾे ईंदो आहे न कल आयो हुयो त अॼु
हा त कल तां जो आयो त अॼु असांजो आयो हूंदो
अच्छा उहो ई हिक ॾींह छॾे हिक ॾींह ईंदो थव न
हा असांजो बि हिक ॾींह छॾे हिक ॾींह ईंदो आ
हा उहो ई असां वांगुर ई थव न असां बि इहो कंदा आहियूं वरी पाणी भरे रख, पाणी खां सवाए कुझ आहे न न
न न पाणी त जाम ज़रूरी आ भई पाणी त हर ॻाल में थो खपे लटा धोइण में पाणी थो खपे बान बासणन में पाणी थो खपे
वॉश पंहिंजो बाथरूम में पाणी थो खपे हाउदी में पाणी थो खपे
उहो त सही आ सभ पासे पाणी लेकिन पीअण लाए बि त पाणी ज़रूरी आ चईन था न डॉक्टर अॼुकल चार पंज लीटर पाणी ज़रूरी पीयो
उहो ई न पाणी रोज़ पीयो पंज पंज लीटर पीओ पाण वरी भी ॿ ॿ टे पी वेंदा आहियूं पर पंज पी न सघंदा आयूं
हा न पाणी त हेल्थ लाए एॾो सुठो आहे विच में बि इहो थियो त तॾहिं बि चयऊं पाणी नथा पीअन केरु त उनन खे वरी ग्लूकोस था चाढ़ाइणा पइन
उहो ई न
हाणे हीएं विच में गर्मी थी वई त पाणीअ जी केॾी शॉटेज हुई
जाम पाणी त ईअं अचे ई न पियो ॼण असांजी त मतलब टांकी न पई भरजे
पाणी पो अहमियत पाणी जी केॾी आ ॼण इ थी वयम हूं उ त आहे पाणीअ खां सवाइ कुझु ॿि कोन्हे। ॾिस पौधा ॿि पाणी विझंदा आहियूं तॾहिं हलंदा आहिनि।
तव्हांजे घर में छा फिल्टर लॻियल तवं?
हा
ना-ना वरी असांजे घर में फिल्टर ॿि ना आहे। असां त बॉइल करे पाणी पीअंदा आहियूं मस्तु।
न-न असां वटि फिल्टर लॻियलु आहे पर ईंदो आहे पाणी ओॾी महिल भरे स्टोर करे रखंदा आहियूं न ॿिए ॾींहं लाइ ॿि।
हा ॿिए ॾींहं लाइ ॿि करे रखंदुमि पर ॿुधो तव्हां पाणी बॉइल करे ई पीअंदा करो उहो प पंहिंजे शरीर लाइ जाम सुठो अथई। बारिश जे ॾींह में के पाणी ईअं ईंदो आ न, सुठो न ईंदो आ, ख़राबु ईंदो आ।
हा
त इंहिंजे करे पाण कं हिकु पंहिंजी नंढी कागर हूंदी आ न उहा बॉइल करे रखंदी कर उहा पीअंदी
मां त सुबुह जो पाणी बॉइल करे ई ॾींदी यनं पर कीअं ॿार न पीअंदा ऐंन न। असां पी वेंदा आहियूं हे पीअंदो आ मा पिया, ॿार वरी न पीअंदा आहिनि ॿारनि खे कीअं लॻंदो आ गरम आ पाणी न वठंदा आहिनि। त उहो ई चयोमांसि जीअं बरसातियूं चालू थींदियूं न सभु गरम पाणी पीओ।
हा
त इहो माना सेहत ॿि ख़राबु न थींदी आउ इयो कीटााणु ॿि बॉइल पाणी में अ थी वेंदा आहिनि न।
उवोई न
हूं चयो ता अथी मान वरी पाणी त चारि लीटररर पियो ई पीयो हाणे त इह बॉटलूं वठी ॾिनी तूं मान सुठे नमूने त उहो पीअंदियूं आहिनि।
पीओ ई पओ पाणी त झाम ज़रूरी आ मतिलबु पंहिंजे शरीर लाइ पाणी खां सिवा कुझु ॿि न अथई। पाणी जेतिरो सुठो आ न ओतिरो माना जाम ज़रूरु, भले तु हिकु ॾींहुं रोटी रटी बग़ैर रही सघंदी आहियां पर पाणी बग़ैर न रही सघंदी।
हलूं पाणी ते ई ता न।
हा पाणी ते ई
हाणे ॾिसो पौधनि खे ॿि पाणी नथा ॾियूं त
त उहे ॿि सुकी ता वञनि हा सुकी ता वञनि ई।
हा हिकु ॿ ॾींहं खाली पाणी न ॾियो कीअं मुरझाइजी वेंदा आहिनि।
हा हिकदमि ईअ माना ईअ मुंहिंजा त ईअ हेठि अची वेंदा आहिनि। सॼा ईय हेठि अची वेंदा आहिनि मुंहिंजा।
हा, पौधनि खे ॿि पाणी ज़रूरी खपे न त असांजे शरीर खे ॿि पाणी ज़रूरी खपंदो आ न उ सां हैड्रेश शन इहे सभु सुठे नमूने ईंदियूं आहिनि।
हा पाणी ॾे न त पोइ मुंहिंजा ईंय
हा पाणी सां त जाम इहो आहे न उनखां पोइ इहो आहे डॉक्टर ॿि सलाह ख़ाली पाणी जी ॾींदा आहिनि भई पाणी वधीक पीओ। हेल्थ लाए हिकु हाणे मुंहिंजी साहेड़ी ने चई चईं मुंहिंजो, सहुरो। त सुबुह जो पाणी गरम करे पीअंदो आ बॉइल मना हिकदम फिट आ। पाणी जे करे सुबुह जो बॉइल पीअंदो आहे आऊ टाइम मन ते में। पाणी वाणी पीअंदो आ पो उनजे करे हिकदम उनजी बॉडी वग़ैरह। मेरा बि फिट थस। तकलीफ़ हुनखे न ईंदी आ चयईं उअ असां सिख। खाईदो आ, त पो हाणे मां ॿारन खे बि ओड़ी हैबिट थी विजां भई नेमट। टेम ते पाणी पीओ पंज लीटर चया आहिन त पंज लीटर ई। पीओ सॼे ॾींहं में ईअं सॼी मना हुनखे इहो पई करे। मां सुठो न पाण, जेतरो ॿार सिखंदा ओतरो सुठो।
ॿुधो ॿुधो छा थी चवांय मां ॿुधे थी?
ॿारन लाइ त जाम ज़रूरी आहे न।
बुध।
मां त चवां थी तां बि ॿारन खे चओ।
हा, असांजा ॿार पीअंदा आहिन मां रोज़ गागर करे रख। रखंदीहाणे थोरी देरि पहेरयों त मां तोखे उहा ई ॻाल्ह चई न। की भई बॉइ गरम करे पाणी पीओ जाम सुठो आहे हेल्थ लाइ।
खे ज़रूरी आ।
ॿारन खे बि पंहिंजे लाइ बि जाम ज़रूरी थई सिर्फ़ ॿारन लाइ न थई।
असां लाइ बि त आहे ज़रूरी पर कीअं असां ॿारन खे सिख। खाईंदासीं असां बि कंदासीं त ॿारन खे।
हा हा, ॿारन लाइ बि जाम ज़रूरी आ, हिकदम ज़रूरी आ।
पाणी जी महत्व ॿारन खे त ॿुधाइणी ई पवंदी न पहेंरियो।
जाम ॿुधाइणी पवंदी। ॿार पीअंदा आहिन एन ॿार कीअ बोटलूं बि पंहिंजी भरे। पीअंदा आहिन बोटलएन बि भरे भरे रख।
ह न ॿारन लाइ त हिकदम इहो आ असां लाइ बि आहे। मां त पंहिंजे घोट खे बि चवंदी आहियांसि।
असां लाइ ॿार, पाणी सभिन लाइ सुठो आ सभिन लाइ।
हिकु ॾींहु न ईंदो आ त केॾी तकलीफ़ अ थिए बाबा।
थींदी आ हां पाणी न हूंदो आ त ईअं लॻंदो आ कुच बि न आहे।
हं, मायूं बि पाणी खां साय। कम काथे थी।
न न मां कल ख़बर त ई मान। टांकी ख़तम थी वई हुई हेॾो टेंशन में। अची वई हुयम् मां त, माना ईअं सोचां पई अलाए। पाणी हाणे कॾहिं ईंदो त मां हुनखे भरे ॾींदम, भई उहा कम कंदी नथ। त चवंदी मै ज रही हू। माना चवंदी न न ते मां वञाए ती वञाय ती कर वेठी तूं पाण।
अच्छा।
हा ईअं ई चवंदी ॿियो छा। मां चयम् भई इहा ईअं चवंदी हिन खां सुठो ॾेस बाबा पाणी जो पहिरियों करे।
न त वरी चवंदी तू तू ई वेठी कर मां वञाए थी।
हं।
ॿियो?
पाणी ते ई आ न सॼो, मुंहिंजो त अॼु न आयो आ ॼण इएं पयो लॻे, पर हाणे थोडो घणो स्टोर थियलि आहे, उहो हलाईंदमि। हा हो त आहे, ॿियो?
पयोर
बाक़ी ॿाहिरां लाइ त मना ता करेनि हाणे, ॿाहिरां जे पाणी जी बोटलूं बि न वठो।
बिल्कुलु न वठो, न उहो पाणी केतिरनि ॾींहंनि जो रखियलु आ पाण खे थोडी ख़बर आ?
हा हाणे मना ता करेनि डॉक्टर बि चवनि ता चैन ता, चैन ता सफ़ा न वठो। उवई उने ॾींहुं ह न, डॉक्टर वटि वई हुयमि ॾेखाइणा, त पो हिकु खे चए पियो चईं ऐं न मां इहो बॉटल वारो पाणी पीतो आ तॾी तबियत ख़राबु थी वई आ। चईं हो त बिल्कुलु न वठ हो अलाए घणा ॾींहंनि जो स्टोर करे रखनि ता।
हा, अलाए घणा ॾींहंनि जो जमा करे ता रखिनि पाण खे थोरी ख़बर आ उहो। पाण खे त मतिलबु घर जो ई पाणी वधीक सुठो आ न।
हा त चयईंसि भलीे घर में बॉइल करे पियो या इहो करो, बाक़ी ॿाहिरां जो छो था वठी पियो।
न वठो, ॿाहिरां जो त बोटल्स बि न वठणु अच्छा इहे ठीकु आ पाण किथे आहियूं, ॿाहिरि जिते न वठी सघूं ता पो बोटल वठंदा आहियूं पाण ठीकु आ।
हा
बाक़ी ॼेतो ॼेतिरो थी सघे पाण हिते जो हिते वञू ता त पो हुन में बोटल्स छो खणी वञूं?
त चए पियो, हालति हेॾी ख़राब थी वई हुई त उ ॾिखाईस बा क़एदा पर हाणे कीअं अलॻि अलॻि नमूननि जीयूं ती अचनि न बोटलूं। उनजे करे बि तो थेए अचे।
सही में
उने करे त जाम तकलीफ़ ती थेए।
जाम ती थे मना, सई में।
इहो हूंदा आ न हिकु ई हूंदी हुई बोटल, हाणे घणा नमूननि जीयूं बेटलूं आयूं आहिनि।
जाम अलॻि अलॻि थी वयूं आहिनि हर हर हर कोई पैंजो पैंजो मना करे तो भई मुंहिंजी बोटल सुठी आ, मुंहिंजी बोटल सुठी आ, माना हर जे, अचे तो नालनि जी बोटलूं तियूं अचनि। कहिड़े कहिड़े नाल
इने करे जेतिरो थिएव पंहिंजे घर जो पाणी बॉइल करे पीओ, अऊं पाणी ज़रूरी तव।
सई में जाम ज़रूरी आ।
हा पो त सही आ बाबा, पाणी खपे ई खपे किथ
खपे ई खपे सही में। हूं
तूं बि भई ॿारनि खे ॾींदी कर।
मां ॾींदी आहियां, ॾींदी आहियां ॿारनि खे ॾींदी आहियां, मां त गरम करे ॾींदी आहियां, मां त तोखे चयो पहिरों पहिरों, शुरू में बि मां तोखे इएं ई ॻाल्हि चई। काग़र बॉय भई गरम करे रखंदी आहियां मां त ॾींदी आहियां।
मां बि ॾिंदी त आया आहिनपर बॉइ प जरूरी आहे ॾींदी रहंदी आहियां हलो ठीक आ।
ठीक आ।
पो हल पो वरी ॻाल्हायां थी।
हा- हा, ठीक आ- ठीक आ, हा-हा, ठीक आ- ठीक आ, ठीक आ।